नमस्कार
हेलो जी नमस्कार
आज हम एक मौत हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हलो हलो
हेलो हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हलो
हलो
हलो आवाज नहि छै
नहि छै नहि छै आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करब ऑफलाइन शिक्षा
आशा करैत छीियै जे अहाँ स्वस्थ आ प्रसन्न आ हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करय चाहैत छी ओपन शिक्षा अर्थात विद्यालय आ महाविद्यालयमे प्रत्यक्ष रूपसँ प्रताप ओ मऽ
बहुत नीक विषय चुनलहु यद्यपि डिजिटल युग मे ऑनलाइन शिक्षा लोकप्रिय भेल अछि तथापि ऑफलाइन शिक्षा महत्व एखनो बहुत अधिक छै
बिलकुल हमरा लगैत छै जे विद्यालय केवल पढ़ाईक स्थान नही बल्कि व्यक्तिगत निर्माणक केन्द्र सेहो होइत छै
सही कहलिए विद्यालय मे विद्यार्थी केवल विषय ज्ञान नही प्राप्त करैत छथी बल्कि अनुशासन, समयक पाबन्दी आ सामाजिक व्यवहार सेहो सिखैत छथी
काल्हि हम एक शिक्षक व्याख्यन सुनैत छलहूं ओ कहत छलाए जे शिक्षण मे शिक्षक आ विद्यार्थी कऽ बीच बेहतर समबध होइत छै
हँ ई बात सही छै जखन शिक्षक सामने रहैत छथि तखन विद्यार्थी अपन जिज्ञासा तुरन्त पूछि सकैत छथिन
हमरा लागत छै जे कक्षा के वातावरण सेहो शिक्षण प्रक्रिया के प्रभावशाली बनबैत छै
बिल्कुल सहपाठी सबहक संग बेसीके पढ़ाइन प्रति स्पर्द्धा आ सहयोग दोनो भावना विकसित करैत छथि
काल्हि हम देखलहु जे विद्यालय मे समूह चर्चा आ परियोजना कार्यक माध्यमसं विद्यार्थी सभ बेसी सक्रिय रहैत छथी
हँ ऑफलाइन शिक्षामे सामूहिक गतिविधि सिखबाक अवसर प्रदान करैत छै
हमरा लागत छै जे कि शिक्षक प्रत्यक्ष मार्गदर्शक विद्यार्थी लेल बहुत लाभदायक होइत छै
सही बात शिक्षक केवल पड़बैत नही छथी बल्कि प्रेरणा सेहो दैत छथी
काल्ही हम एक विद्यार्थी स गप करैत छले छु ओ कहैत छल जे विद्यालय वातावरण में पढ़ाइ पर ध्यान केन्द्रित अरब आसन होइत छै
बिल्कुल घर पर बहुत व्यवधान हो सकैत छै मुदा विद्यालय में अय्यधनक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कऽ रहैत छै
हमरा लागत छै जे खेलकूद आ सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो ऑफलाइन शि क्षा महत्वपूर्ण भाग छती
आवश्य शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान नहीं बल्कि स्वर्गगेन विकास माध्यम होइ छै
कल ही विद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिता देखबाक अवसर भेटल विद्यार्थी सब बहुत उत्साह स भाग लेैत छल
खेलकूद आ शारारिक स्वस्थ्य टीम भावना आ नेतृत्व क्षमता विकसित होइत छै
हमरा लागैत छै जे विद्यालय में मित्रता से जीवनक महत्वपूर्ण अनुभव प्रदान करैत छै
हँ विद्यार्थी जीवनक मित्रता अक्सर जीवन भर याद रहैत छै
कले हम सोचते छल छु जे ऑफलाइन शिक्षा सामाजिक कौशल विकसित करबा में में महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै
सही कहलियै सन्वाद परस्तुति सहयोग आ नेतृत्व जेका गुण प्रत्यच सहभागिता आ विकसित होइत छै
हमरा लागैत छै जे प्रयोगशाला आधारित विषय सब लेल ऑपलाइन शिक्षा विशेष रूप स आवश्यक छै
बिल्कुल विज्ञान अभियंत्रण आ चिकित्सा जेका क्षेत्रम व्यावहारिक अनुभव बहुत जरूरी होइत छै
कलही विज्ञान प्रयोगशाला में विद्यार्थी सब हक उत्सक देखेते बहुत प्रसन्न भेल
प्रयोग द्वारा सिखल ज्ञान अक्सर अधिक समय धरि याद रहैत छै
हमरा लागत छै जे शिक्षक व्यक्तिगत सेहो विद्यार्थी पर अमूल प्रभाव परत छै
हँ बहुत विद्यार्थी अपन शिक्षक से प्रेरित भर कत जीवन लक्ष्य निर्धारित करैत छति
कलही हम एक अ सफल अधिकारिक सच्चरतक पढ़लू ओ अपन विद्यालय शिक्षक सभ केँ सफलता कर प्रेरणा मनेतो छल
ई बात दर्शबैत छै जे शिक्षक प्रभाव केवल परीक्षा धरि सीमित नही रहैत छै
हमरा लागत छै जे विद्यालय में अनुशासनक शिक्षा जीवन भर उपयोगी रहैत छै
बिलकुल समय पर आबनाइ नियमक पालन करनानि आ जिम्मेदारी निभायनि जीवन एक महत्वपूर्ण गुण छथी
कल्हि हम देखलहु जे विद्यालय प्रार्थना सभा मे विद्यार्थी सभ अनुशासन पूर्वक भाग लैत छल
एहन गतिविधि चित्र निर्माणमे सहायता करैत छै
हमरा लागत छै जे ऑफलाइन शिक्षा मे शिक्षक विद्यार्थी के प्रगति के बेहतर ढङ्ंग से समझती शक्य क्षति
सही बात शिक्षक विद्यार्थी कमजोरी आ क्षमता दोनो के पहचानि सकैत छथि
कल्हि एक अभिभावक कहत ओ छलाल जे विद्यालय केवल शिक्षा नहि बल्कि संस्कार सेहो दैत छै
हँ संसार आ मूल्य आधारित शिक्षा समाज निर्वणक आधार छै
हमरा लागत छै जे विद्यालय समाजके एक छोट रूप होइत छै
बिलकुल एहती विद्यार्थी विधि पृष्ठभूमिक लोक सब सांग रहनाइ सिखैत छथिन
कल्हि हम देखलहुँ जे विद्यालयमे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यमसँ एक एकता आ भाईचारा बढ़ाओल जा रहल छल
ई गतिविधि सामाजिक समरसता विकसित करैत छै
हमरा लागत छै जे आधुनिक तकनीक महत्वपूर्ण छै मुद्दा ऑफलाइन शिक्षा क स्थान पूर्ण रूप नहि छै
सही कलिय तकनीक सहयोगी हो सकैत छै मुदा शिक्षक आ विद्यार्थी प्रत्ष सम्बंध विकल्प नहि बनी सकत
काल्हि एक विशेषज्ञ कहत छल जे भविष्यमे मिश्रित शिक्षा प्रणाली अर्थात ऑनलाइन आ अपलाइन दुनूके सममे बेसी प्रभावी रहत
हँ दोननो को लाभ मिली के शिक्षा के औरा स सतसथ बना सकैत छै
हमरा लागैत छै जे ऑफलाइन शिक्षा व्यक्तिगत विकास सामाजिक कौशल अनुशासन आ ज्ञान चारूख सतुलित विकसित करैत छै
बिलकुल एहि कारण विद्यालय आधारित शिक्षा समाज आ राष्ट्र निर्माणक महत्व पूर्ण आधार मानल जाइत छै
बहुत नीक चर्चा भेल श्यामजी ऑफलाइन शिक्षा वास्तव मे विद्यार्थीके सारवाणिक विकास माध्यम छै
सही कहलियै ज्ञान संस्कार अनुशासन आ सामाजिक विकास ई सब ऑफलाइन शिक्षा महत्वपूर्ण योगदान छथि
तखन अगली बातचीतमे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षा के तुलनापर विस्तार सँ चर्चा करब
बिल्कुल बिल्कुल आज हम आर एक विषय पर चर्चा करब रेल यात्रा रेल यात्रा केवल एक स्थान सऽ दोसर स्थान जयबाक माध्यम नहि बल्कि अनेक अनुभव आ स्मृतिक सङ्ग जुड़ल एक विशेष यात्रा होइत छै
आहाँ बिल्कुल सही कहले रेल यात्रा भारतक जीवनक एहन हिस्सा छै जाहिसँ लगभग प्रत्येक व्यक्ति कोनो नऽ कोनो समय जुड़ल रहैत छै
काल्हि हम अपन एक पुरान रेल यात्राक अनुभव याद करैत छलु जखन गाड़ी स् स्टेशन पर आबैत छल तखन मन एक अलग प्रकारक उत्साह उत्पन्न होइत छल
हँ स्टेशनक भीड़ घोषणा कऽ आवाज यात्री के चहल पहल आ गाड़ी के सीटी एक अलग वातावरण बना देैत छै
हमरा लागैत छै जे रेल यात्रा के सबसे सुन्दर पच खिड़की से बाहर देखनाइ परनिहार दृश्य होइत छै
बिल्कुल खेत नदी पहाड़ जंगल गाम आ शहर सब एक एक कऽ आँखिक सामनेसँ गुजरते रहैत छै
सच कहू तऽ जखन रेलगाड़ी हरिियर खेतक बीचसँ गुजर छै तखन प्राकृतिक सुन्दरता देखी के मोन बहुत प्रसन्न जायइत छै
सही बात विशेष रूपसँ बरसातक समय रेल यात्रा आओर सुन्दर लागैत छै कियकि चारुकत हरियाली छा जाइत छै
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे रेल यात्रामे विभिन्न राज्य आ सांस्कृतिक लोकसँ भट्ट भेटबाक अवसर सेहो भठैत छै
हँ एकहि डिब्बा में अलग अलग भाषा अलग अलग विचार आ अलग अलग पृष्ठभूमिक कऽ लोकोग एक संग यात्रा करैत छथि
हमरा लागत छै जे एहि कारण रेल यात्रा केवल दूरी ताय करनाइ नहि बल्कि ई लोक सबके जोड़बाक माध्यम सेहो छै
बिल्कुल कतेको बेर अन्जान व्यक्ति सङ्ग श शुरू भेल बातचीत यात्रा समाप्त होइ धरि मित्रतामे बदलि जाइत छै
सच कहु तो स्टेशन पर भेटनिहार विभिन्न प्रकार भोजन भोजन सेहो रेल यात्राक एक रोचक भाग होइत छै
हँ अलग अलग क्षेत्रक स्वादिष्ट भोजन यात्रक अनुभव के आऔर यादगार बना देैत छै
काल्हि हम एक लम्बी रेल यात्रा पर गेल छलहुँ आ रात्रिक समय गाड़ीक नियमित आवाज सुनैत सुनैत निद्रा आबि गेल छल।
सही बात रेलक लयबद्ध गति आ वातावरण मे एक अलग प्रकारक शान्ति सेहो महसूस होईत छै।
हमरा लागैत छै जे भारत जकरा विशाल देशमे रेल व्यवस्था लोकसब के जोड़बाक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत छै
बिल्कुल लाखो लोक प्रतिदिन रेलक माध्यमसँ अपन कार्य स् उ्तर विद्यालय महाविद्यालय आ परिवार धरि पहुँचैत छथि
काल्हि हम सोचैत छलु जे रेल यात्रा धर्य आ समयक महत्व तऽ सेहो सिखाबैत छै।
हँ यात्रा दौरान व्यक्ति विभिन्न परिस्थितिसँ गुजारत। छै आ नवा अनुभव प्राप्त करत छै।
ठीक हे तब बादमे बात करब।
ठीक
धन्यवाद
धन्यवाद